हेलो जी नमस्कार और बताई ने अहाँके की हाल छै और ब अहाँके की हाल छै।
यहाँके हाल चाल सभ नीक छै अहाँके कहै छै ने अहाँके हालचाल सभ नीक छै।
जी हाल चाल त छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै।
हँ हहाँके तऽ खाना पीना हो गेल छी अहाँके खाना पीना हो गेल छी।
जे हमरो तनी मनी खाना पीना तऽ हो गेल छै अभी जाइ छी तनी बाहर तनी देरमे इतना धूप उगै छै कि बाहरो जायके मन नहि करै छै एहि लए अभी नहि जाइ छी।
ह बा।
अहाँ के तरफ बताउ, अहाँ के तरफ बताउ जे अहाँके तरफ मौसम कैसन छै।
इहो मौसम बड़ी खराब छै, का कहै छी रात के बुझाई छी अब मेघ बरसे छी, अब मेघ बरसे छी लेकिन बरसबे नै करै छी। अभी इतना रौदा उगल छै।
मुम्बई शहर मे तऽ मात्र चालिसे दिन के पानि बच। चल छै।
चालीसे दिने अहाँके कैसे पता चललै छै।
ह सोशल मीडिया पे सब पता। चल जाइ छै। वहाँ पे जो समुंद्र रहै छै ओ पी। पीछे चल गेल छै। इतना धूप उगै छै बारिशे नहि उग होइ छै तऽ। की हो।
ह ई तऽ बात। अहाँ के सही कहै छियै इतना बारिशो न होइ छै आ दुबई छै ने ओमे तऽ अपना से बारिश करवाबे ला कोनो ऐसे केमिकल आसमान मे फेेकै छै।
जी जी जी ओ केमे। कलो कै छै। ायन एक प्रकार के ओ एरोप्लेन से छिड़कल जाइ छै ने तऽ ओ। दूर दूर बादल के एक साथ ला देवे छै। आ बादल के भारिश। भारी कर देबै छै जैसे बात। बारिश भारी होइ छै। तऽ ओसभ कनिआ बड़सँ लागै छै तऽ ओ मतलब। ओ तऽ उ हमेशा कामना करे छै सब लग मतलब ओ ओ ल बादल जे होके छै ने तऽ निमूलायम होय के चाही मोइस््चराइजर होय के चाही तब जा के।
ई तऽ बात अहाँके सही कहै छी आिन। लेकिन सही तरीका से गिरावल मेघ नहि होइ छै। बारिश न होइ छै।
ओ मतलब क ओकर चानंसो बड़ा कम होग छै मतलब कि ओकरा ला समय होबे के चाही ओ सब बार मे तीन से चारे बार सक्सेस हो छै।
ई तऽ अहाँके बात तऽ सही कहै छै।
ओकरासँ प्रदूषण भी होकै छै तनी शान्त ओकरा बाद। तनि बारिश से मौसमो ठण्डा रहै छै आ। पेड़ पौधा लगा दै छियै तब त धूपो समस्या न होइ छै।
हुं ई त अहाँके बात त सही कहै छी बड़ इतना रौदा इतना पड़े छै रौदा से साफे मुह भर जाइ छै।
हँ त पेड़ पौधा लगा लेब न त पुरा। पेड़ पौधा मतलब धुप के सोख लेबै छै तब बड़ा मौसम ठंडा रहै छै। जादो धूप उगै छै त कोनो दिक्कत न होइ छै।
हँ ई त बात छै आ ऊपरसँ दू चारि गो लोक आ जाइ छैै ने ओ काटयवला नहि रहै छै ओकर नहि काटि देबै छैै ओपर आओर तनिका घस एक खीस बढ़ि जाइ छैिय।
तऽ जरूरी पड़ैत छै तऽ कटा जाइत छै कोनो दिक्कत। ओ बताउ ने अहाँके घरमे। तब पंखा लागल होइ छै गर्मी मे तऽ बिना पंखा के साम न चलै छै।
पता छियै हम दु महीना से ने पंखा न लगेले रहल छियै लेकिन केितना दस दिन भेल छै पाच दिन नया पंखा तेरह सए के खरीद आल छियै ओकरा बाद लगले छै त अभू ने चालू हो गेल। होइ छैय ओकरा बाद कहै छै कि अहिना होइ छियै त ओकरा बाद तार दोसर खरीद के लय आयल छियै छओ मीटर से लय आयल छियै बहत्तर रूपआ के देले छियै आ ओकरा बादो लगेले छियै त होइ छै नै होइ छै त हम कहै छियै काहे ना त ओकरा बाद प्लग ले आयल छै खरीद के दस रूपआ के देनेे छै प्लग, प्लगो लगेनेे छै जैसे हे त चले लागल छै कहे छै वाह चल चल गेल छै।
हँ त। तहि के कारण दिकत होइ छै ने।
हां ओकरे चलते मान लेबइ छै ने एगो नया नया पंखा मने पुरान पंखा हइ ने ओकरे चलते लागै हटा द रहै तार के चलते।
ओ न खाावा दै छै प।
हां इ बड़ा नीक हवा जाइ छै आवाजो नहि करै छै जन पहिलका पंखा रहै छै ने बड़ी आवाज देबै छै। लेकिन चलै छी तार के चलते त एगो नीक काम भेल छी आवाज त मने अच्छा तब भेल छी आवाज नहि अबै छी।
दु गो पंखा खरीदे के छै अपना रूम मे लगाबे के छै।
नहि कि अहाँ से बात करथिन त गूई गूई खाली करै छी पंखाबा। ओहि से मने तेजो ने। चलै छै गुइ आ ओहि पर से। है ने गर्मी ऊपर से फुकै छै त लागे छै जैे आगे ऊपर से आबै छै ऐसे बुझाइ छै लेकिन ई पंखा बड़ा नीक छै अहां कहै छै न अहाँके घर मे ए सी फ्रिज कूलर होबे करै छियै।
ना एसी त ना छै, फ्रीज छै, कुलर छै ओकरा बाद इन्वर्टर छै, सोलर छै।
पंखा त अहाँके होय छियै।
हां पंखा त होइ छै लेकिन एगो और पंखा
ओ पातर छै, ओ पंखा हमनी के छियै ने दू एक साल के न हम जब जनम न लेने रहे छै ने तभी के उ पंखा रहले छियै कम से कम पन्द्रह साल ऐसे बहुत जादा ही हो गेल छै।
हां, ओ हमरो त एगो पंखा छै, बड़ा पुराना पंखा छै।
पुरान पंखा सुन के लेकिन दिन भर के ऊपर से चलावल पंखा मिलल पंखा छै ने पापा रहे छै माताजी पिताजी रहै छै। ए नेपाल त उहे लिए आर रहै छै तऽ बड़ा अथि चलै छै बड़ी साल चलनहु त चलावे रहल छै ओकरा बाद हमनी एने बहुत पन्द्रह साल से चला लेे छियै। त कमसँ कम बड़ी चलल छै ई पंखा।
ओ त नीके छै।
अहाँके कितना साल पंखा के भेल छियै।
ओ बहुत पुरान पंखा छै।
हॅं लेकिन ई बात छै पुरान पुरान खाली पंखा रहै छियै जैसे नया एक दू साल मे ऐसे बदले वाला चाहे पाँचे साल मे वैसे ना होइ छै।
हमें तऽ बीस साल से जादा एगो पंखा नये छै एगो पंखा जो सीलिंग पंखा छै ऊ त बीस साल से जादाा।
हुं, इ त बात अहाँके। सही कहै छियै, अहाँके मोटरसाइकिल चलाबै छियै।
न नै आबै छै चलाब, हम सोचै छियै कि एक लाख चार हजार मे एगो मोटरसाइकिले खरीद लू इलेक्ट्रिक।
ई कोन मोटरसाइकिल अइ एक लाख चार हजार के?
होइ छै को नै पता छै प मजा त आ जाइ छै।
नहि पहिरई छै नहि स्पलेंडर खोजय छै उ पातला हल्का होय छै हाॅंकहो में बड़ी नीक लागै छीयई आ ओहि के ने ओकर मायलेजो अच्छा देबई छै।
ना ना ओ मोटरसाइकिल खरीदै छी तऽ हम अपन पैसा से खरीदै छी तऽ ऊ ओसभ नानु लेबै छी तनी महंग लेबै छी।
हँ ई तऽ बात छी कितना के लेबे छियै अहाँके?
पची पच्चीस तीस लाखके।
हम तऽ लेबै छियै पता छी अपना मो पैसा से लेबै छी तऽ पहिले हम के टी एम के डीप तीन सए नब्बे देख ले छियै। ओ ओ तऽ मिलै छै चार लाख मे ओकरा बाद बताई छी कोन खरीदै छै जेड एक्स एना मिलै छै ईए बीस लाख के मिलै छै मने पूरा मोडिफिकेशन करा के बाईस तेइस लाख ऐसे पड़ जाइ छै उहे पीन्है छै दूसरा नम्बर पे।
हं तऽ कहिया लेबै छीयै अहाँ?
अरे अभी तऽ हम कमाई ना छीयै ओहिसे कमबै ओकर बाद सोचल जाइ छियै लेकिन लेके लेके घरे अबै छियै कह
ओ हमरा तऽ स् हमरा मोटरसाइकिल के शौक ब से जादा हमरा गाड़ी के शौक अई
ना हमरा मोटरसाइकिल के बड़ी शौक छै।
ना तऽ हमरा कार के बड़ा शौक यै कार जादा पसन्द करै छी। मोटरसाईकिल हँ मोटरसाईकिलो के शौख छै लेकिन जादा मो साइकिल केना एगो दूगो मोटर साइकिल बडा गेल छै लेकिन हमरा कार के बारे मे देख खे मे बड़ा मजा आबई छै हम कार के मतलब कि पूरा रग रग जान जाई छी
ना हम तऽ मोटरसाईकिल के बड़ी बड़का दीवाना छियै।
हमहुँओछी लेकिन ओत ना ना एगो दूगो बस हो गेल बहुत हो गेल हम
हँ तऽ हमूँ तऽ हमूँ तऽ दूईएगो मोटरसाइकिल दिवाना छियै नहि हमरा कारके उतना शौख ना छै
उतऽ न होइ छै आ
अहाँके कोन कारके शौक छी?
हमरा तऽ बारा आ तऽ हर कारके त नि मनी रौपी छी। लेकिन तनी महग होयके चाही।
बात अहाँके सही कहै छै अपन पैसा कह महंगे छी। भले टाईम लागे छै लेकिन अच्छा लीयाबे छै। छी
ना टाईमो जादा न जादा से जादा डेढ़ दू साल ओरे लागै छै।
अहाँके डेढ़ दू साल।
ह्म।
वाह अह की काम करै छियै मने अच्छा खासा काम करै छियै।
नहि तऽ ओ पढ़ाइए करै छी।
अच्छा पढ़ाइ करै छै बा अहाँके तऽ बड़े बड़का सोच छै पढ़ाइ करै छै ओकरस छै इतना ठीक छै मने अहाँके हिसाबसँ।
हू।
जैसे पढ़ाइ करयवला बच्चास सभ रहै छै ने ओ कनि मने दुइयो पन्द्रहो लए कऽ कन लेबै छै ने ओ क अपना ऊपर मने क्य कहै छै ने गर्व फील करै छै। हेलो।
हँ हँ सुनै छी।
हँ बोलै छियै ने किुछो।
हम ओहो तऽ मलब उह सोचै छ हमरा तऽ घरे से पैसे लेबल कितना साल हो गेल छै।
ह ई त बात छियै ऐसेो लाज लागै छै।
नहि तऽ हम तऽ लेबे हमरा। हम लेबे न करे छीियै हम सब चीज अपने पैसे से कर लेबे छी। अहाँके पता छै हम। स हम सए रुपैआ लऽ कऽ बेंगलोर चलि गेली वहाँसँ अयली तऽ ब्रां्डेड सामान उमान सभ खरीद कऽ आइ छी।
सए रुपैआमे कैसे खरीद क ल आयल छी मने अपना पैसा पहिलेसँ रखले छीियै।
नहि तऽ सए गो रुपआवे रहै छैह जा। चारि गो दोस्त के जरे जाइ छी। आ उह मतलब कि पहुँचै छै। सए रुपआ ओ पटना पहुँचे मे खतम हो जाइ छै ओकरा बादो मतलब क जब। आबै छीय न। समझै छी त। आ देखू हम एगो कहानी अहाँके सुनाबै छी की भेल छै जैसेक ठीक छै अहाँके हम बादमे बतायब।
हँ ठीक छै यहाँके बातके बड़ा नीक लागै छै।